हेलो
हेलो नमस्कार जी नमस्कार
कहै छै ने सभ अहाँके हालचल निक छै हँ इहा तऽ हालचाल नीक छै अहाँके कहै छी न अहाँके हालचल नीक छै जी इहो हाल चाल छै
कहैत छै न अहाँके खाना खा लेली नहि अभी तऽ नहि खाना खुयले छियै अहाँकेँ खा लेले छियै। नहि-नहि, नऽ कहल छै। आरो रहैत छै, ने अहाँकेँ अभी तक काह न खयले छियै। आ अभी तक सूटल छियै, ओहिसँ लए खयले छियै। सुतैत छियै, तऽ रातिके दू तीन बजेसँ सुतैत छियै। फेर हम तऽ उठै छी, ई दस बजे, एगारह बजे, बारह बजे उठै छी ने। ओहिसँ खाना नहि खा पाबै छै, लेकिन खाइ छी कभी कभी। जादा न जादा खाइ छियै, लेकिन खा लबै छियै अच्छासँ। आरो कभी कभी नहाय उहा लिये छै बरस अभी तऽ बरसो न कले छै।
ठीक छै।
अरे तऽ नहि, अभी तक ब्रश कऽ ले छियै। नहि कहैत छै, अहाँकेँ अभी सुति कऽ उठल छै, तऽ ताहिके बादर मोबाइल चलाबैत छी। ओकरा बाद तिकीपै छै। मन करै छियै तऽ धो लै छी मुँह, ओकरा बाद खाना खा कऽ। ओकर बाद फेरसँ मोबाइल चलाबय लागै छियै। इहे करैत छी, खाली उठैत छी, टाइम। करै छियै, अपन अहाँकेँ कहै छै, ने अहाँकेँ खाना खा लै छी, आओर हँ, यही होइ छै, खा लै छी। एहिसँ की की केलै छै, अहाँकेँ। खयलै छियै, दालि भात लोहिके सब्जी भिंडीके रोटी। रोटी चटनी अचार सलाद रोटी। इहेसभ खैले छियै।
अहकेँ तारा नीक नीक। आमने ठीक लै ने, फेर छै?
वाह। आओर कहै छी, नहि, कहीं घूमऽ लऽ जाइ छी कि नहि? सोचले तऽ छियै जाय ल।
इक कऽ मिलबे ने करै छै, जाय लेल। बढ़आ जगह वहिसे नहि जा पाब। हँ, चलै छीय। हँ, ठीक छै, चलैत छै ने अहाँकेँ कह कहैत छै। जरूर अहाँकेँ जरूर हम कहै छिय चलै छै, तब चलै छै, पट वाटर पार्क ने है। जी जी नम। जरूर चलै छी। अहाँ चलै छी तऽ हमहुँ चलै छी, ठीक छै अहाँ? चलै छै, ने तऽ हमरा एक बाद चै भी जी जरूर हम चलै चिन्ता पे। कोनपर देबै से हम बैसल छी। आग चलै छै, मने हँ चलै छै। आरो कहै छै ने अहाँ। खेल अमे कोनो खेलैत छियै। हँ, ख हॉकी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड। आ वॉलीबॉल, डोला-पात सभ खेलै छै, ई कहै छै ई खेलै छी। हँ, नऽ, खेलै छै, बैडमिंटन आ कैरम बोर्ड। वॉलीबॉल, टीटी, फायर ई सभ खेलै छी। अहाँके तऽ बड़ा नीक-नीक चीज खेलै छी। हँ हम तऽ नीक नीक चीज अहाँ कैसन करै छी जाॅंच खेलै छै अ खेलैत छै लेकिन नहि खेल छैना ओन्ना सए हो ई गेम उम सब खे छैाग
पने
हं कहा इ त सही कहइ छै दिमा ग सा सागर हो गै छै ह
अहाँके कभी भेल छ ग दिमाग पागल हँ भेल छै ने साफे दिन भर हम खेले पर लागेल छी अचानक कहाँ हो गेल छियै हमरा आ छोरबो न करै छियै आइ ओकरा बाद तक आदत एन्ने छोड़ लै छियै बहुते जादा ने अथी हो गेल छै हमे
लेकिन अहाॅं के चले छै काज नहि नहि ह आबै छी ने हमनै छी जरु कभी समय मिलै छै त हमरा आबै छै ह ठीक छै अहाँ सुख मने है ने कहै छै आबै छै त बता के आबै छी अ बता के छी त अहाँल दू चारि गो पकवान बनाक रख ले रहल छी जी जय जुर हम पहै छी अहाँके जब अबै छै ने हम तऽ अहाँके जरूर हम कहै छी काहेकि हमरो पकवान पहिले बड़ी बनो छिये ह बरी द छै निक निक पकवान
खैले छियै अहाँके पकवान में की की बनाबे आबे छियै बना लेबे छियै आलू आलू के कचरी बना लेबै छियै छिय भिन्डी के कचरी बना लेबे छियै प्याज के पकौड़ी बना छियै आओरो आलू चप के पकौड़ी बना लेबै छियै कचरी भुजीया बना लेबै छियै आओरो सेवइ बना लेबै छियै पूरी बना लेबै छियै ईसब बना लेबै छै आबै छै ने खाली एक बेर अहाँके अहाँके लजीज लजीज पकवान खियाबै छी हम वाह जरूर तब तऽ हम जरूर आबै छियै हूं आबै छै ने त मने बता दबै छियै से कब आबै छीये ओकर बाद हम हमहूँ पकवान उकवान बना कऽ रखले रहै छी से आबै छै अहाँके तक खिआबै छै हम वाह तब तऽ स्वादिष्ट बनाबैत छै ने अहाँके हँ स्वादिष्ट हम बना लेबै छियै बड़ी नीक बना लेबै छी अहाँ कभी मैंने नहि छै यै ना अभी तक तऽ ना खईदै छै लेकिन सोचनेे छियै हँ जरूर अहाँके खाइत छी तऽ अहाँ हमरा कहैत छी क हमरो खाय लै बड़ी साल हो गेलै छियै जरूर अहाँके हम बुलाबै छी आओर कहै छियै ने अहाँके पंखा ऊंखा चले छि का हां पंखा चलै छियै आ नया खरीद लै छियै पुरान छियै ई अरे नया खरीद ले छियै क्या कही अहाँ से इतना दिक्कत हो गेल छै ने पंखा के खराब चलै छै तऽ अइसे चले छियै तऽ ऐसे चले छियै
तऽ तेरह सए के मिलैत छियै बड़ी अहाँके तऽ बड़ी सस्ता मिलै छै हँ हां यहाँ बड़ी सस्ता मिलबे करे इतना सस्ता अछि कि तू खरीद अमन खइै किू घर न छै तऽ कह कि के बेकार के से कर रहल जाइ छै लेकिन अहाँके तऽ ई बात तऽ सही कहैत छै घर एगो तऽ जी जी
आओर कहै छै ने अहाँके सुननेमे अबैत छै कि गेल रहै छै दिल्ली हँ गेल छिय एने तय का हम चोर बजार ना रहै छियै ओहीमे गेल छियै मोबाइल अहाँ कीने रहल छियै ने ओहिसँ
आ कहै छी अहाँके अहु के सुने में आबै छियै हु हु ईतना ब्राइटनेस अहाँके मोबाइल सुनने‌ मे‌ अबै छै कीन ले छियै हँ सही सुनले छियय आ कोइ छै न अह कल दुनियामे सचल छै कि ना त चले छै मुसरीघरारी के वाटर पार्क नरकला पार्क गाँधीनगर अहाँके सोचलू छि के
हमहूँ सोचले छियै अहाँके केना केन सोचै सोच लै छी जायके एहिमे सोचने छियै पार्क वाटर पार्क चारका पार्क
आहां के तऽ बड़ा नीक आँ ह छै छै दे म लाग नीक लागै छै से हुं हुं अहाँ त बात तऽ एक नम्बर कहै छिय लेकिन यहाँ पैसो चाहै छियै पैसा रहै छै तभी ने घूम पाबै छियै नहि बिना पैसा जगै छै आहां बात ठिके कहय छियय होै छै अभी की करै छै अहाँके अभी तऽ अहाँ स बात करै छियै मोबाइल चलाबै छियै
हँ वाह अहाँके त बड़ा नीक काम करैत छियै हँ ईसभमे नीक काम करबे करैत छै अहाँस बातो कर ले है छै त हम मोबाइले चला लेबै छियै एहिसँ करैके चाहैत छै अहाँस बातो कर लेबै छियै त समय निकालिके तऽ अथियो कऽ लेबै छियै तऽ हमनियो के नीक लागै छै अहूँके नीक लागै छै छै जी जी जी ई तऽ बात अहके सही कहैत अहाँके माता पिता सभ नीक छै हँ यहाँ के तऽ माता पिता सब म छै
सा चले छै यहाँ से बात बारा मे नीक लागे छै सब मिल छै यहाँ से गप सप कर छी धन्यवाद नमस्कार अहाँ सब बात कके बड़ा नीक लागे छी कभी अहाँ से बात करै छी धन्यवाद नमस्कार